हलो की हाल की हाल
हेलो।
नहि जाे छ आवाज।
हेलो।
आवाज नहि दै छहो।
की हाल।
ठीक छौ, आब आइ नहि जाइ छौ।
हेलो।
नहि जाइ छ आवाज।
की हाल छ गै।
ठीक छौ, आवाज नहि दै छहो टाॉवरमे छौ ने।
नहि जै तो आवाज।
हँ आबै छौ।
हेलो।
तर आवाज आबै छौ।
नहि जाइ छो आवाज हमर।
हँ गै आबै छौ।
ठीक छी तू सब की।
हँ तू सब ठीक छै ने।
ह हमहुँ सब ठीके ठाक छियैखन घुमए फिरे छियै रोड पर।
ओ नस्ता बोलो चाय बोलो।
की करै छी तू।
बठ आर छौ।
ओ घुमैत अपन मन्दिर नहि जाइ छी कखनो।
नहि पूजा करल जाइ छि।
मन्दिर अले नहि जाइ छी घुमय फिरै लए।
पूजा करल जाइ छियै भोरके।
ह। नहि तऽ हमसभ जेबै अखन नहि साँझ के बेर नहि ने भेलैए आब जेबै। कनी देर के बाद एखन ताकाले जाय छी इमहर घुमय फिरै ल दोसर जगह नहर। आर कही ठीक छै ने छऽ।
हँ ठीक छौ, आवाज नहि जै छहो हमर।
हँ हे नहि रहै छै, करतियो ने टावर तै आवाज जल्दी नहि आबैत रहै छौ।
ह आखन चाच। आर सब ठीक छौ, आ कोन जाइ छौ बात।
हँ आबै छौ।
ह।
चाय पीली।
चारटा भेलो नहि पेलियौ यऽ।
चाय पीली।
नहि पीलियौ आब पीबो।
ह हमरा सब। भए गेल नरियल कनी जाछीयै घुमे फिरैला। रा भेले य हरि दिन घर में भोर। लाग बछल बछबे छियै। आइ अपन खैल के खातिर समय में। खाना। पइन छुटलै एखन तऽ कहलियै, चल घुमै लै छी कनि। ई पैइनो मोने।
तऽ राइत में कि खाना बनेबी, राइत में कि खाना बनेबी।
तोरा सबके पइड़ते छौ, औ।
नाय एखन नहि पड़ै छै, बन्द छै।
औ।
राइत में की बनेबी खाना।
हमरोसके एखन नहि पड़तौ लेकिन मेघ। लगेने छै, चारू साइड राइत में जे पड़ौ तऽ पड़ौ।
ओ।
हँ। आर की सब भए रहल छै, की करै छी।
एहिना बैठल छियौ, आय तऽ रैब छै शिव-चर्चो हेतौ।
हँ। बच्चा सब ठीक छौ की।
रैब जे शिव च, हँ ठीक छौ बच्चा सब।
आ। हमहुँ सब आय, एकठमा शिव चर्चा छियै, देखी न ओहिठमा स। कहलक य हतैऽ शिवचर्चा में। जेबै, हम तैं हमरा तऽ नहि गीत आबै छौ हमर बहिन। के भजन-तजन आबै छै तऽ ओ गाबैए, तैं ओकरा कहै छै लोक।
हँ।
गाबोइ छै।
हँ।
हँ।
बहुत लोक आबै।
हँ, शिवचर्चा बहुत लोक करै छै।
हँ। आर सब ठीके-ठाक छौ, खाना-पीना।
राइत में। हेलो, राइत में।
हँ, हमरो सबके ठीके-ठाक छै सब। दखिन बाइढ़ के एतेक हल्ला छै, एतेक हल्ला छै बाइढ़ के, जे सब अब गाम के हमर गाम के लोक। अधा सँ बेसी समान सैंत लेलकैय। आ हमसभ नहि सैंतलियै, कहै छियै हौ ज नहि बाइढ़ तऽ की करबऽ। गाम के लोग जे छै अपन समान-तमान सैत लेल। कय मुरही, चू चोड़ा, चूड़ा आनिकऽ ओरिएने ये।
ओ।
देखी तऽ आब जे हुए। बाइढ़ एतौ कि नै एतौ कुनो ठीक नै छैय लेकिन गाम
आइबो सके ये।
तऽ मन पइ बाइढ़ देखल छैय सबके डर भए जाइ छैय किओ कहै छैय ते ओहिना जे हिसाब पैन पड़े छैय ने जे लागे छैय जे बाढ़ि उठबे करते ये बेड़ा कियकि एना कोनो एक बेर पाइन नहि पड़े सब बड़ा अगस्त मे हमरा सबके हरा है दुर्गा पूजा स के टाइम मे हल्ला है जे आब बाइढ एतै आब बाइढ एतै। आब एखन जुलाइए छियै अखने से हल्ला जा एते छै तऽ अगा चल कऽ बुझी जे की हेतै अखन तऽ ओहेन पाइनो ने परसे त बाकी नओर सब मे सागरो पैन फूल भए गेले एतेक पैन चैल एले या ने नहर सब मे। जे चले रहे आ जतय कनि जकर घर छैय बान्ह पर ओहिठाम तऽ आले रहे छैय जे हरदम देख लिये मोबाइल सब पर सब हल्ला हल्ला करै आ सब बेर बाढ़ि आबे छैय तैयो अहिना लोक करे छै की करते। ह सब बेर बादढ आबै छैय तऽ अहिना हल्ला होइ छैय ने।
हँ हमरो सबके हल्ला छैय।
हँ। हँ। तोरो सऽ कऽ हाला छौय।
हँ हमरो सऽ कऽ हल्ला छैय।
हँ। हैय अहिना हल्ला करे छैय हमरा गाँव मे समान उमान सब सैत लेलकै की करतै गे डर हय से सबके बऽर के
हँ।
हँ। ओ खातिर अपन सब द आयल छैय बुझै मन तऽ मन भैस जाइ छैय अपन तैयो अपन लोक सईत कऽ तऽ राखता।
हँ सोतिकऽ तऽ राखतै सोति लै छैय सब अपन समान।
हँ। फेर ई तऽ क मोनमे हेतै ने कमरा के नई ई चीज
नदीश के बगल मे जे रहे छैय ओ सब हट जाय छैय की बहुत जगह से हटि गेले या
नै बाढ़मे की भेलै हमर सभके जे ओहिना हमसभ कह हा कतऽ बढ़ हमरासके देखल नहि रहै एहि बाढ़ि। हमसब कही एने छैय। समान तमान मान किछु नहि बचलै। घोर छोड़ि कऽ कोनो समान नहि बचलै। घरटा बच गेला अपन जतेक सब रे ड्रम ट्रम बक्सा आ बर्तन व ए पी टीवी सब फोन देल गेल फोनमे। जतेक एकटा घ होइ छैय सभकीछ हँ।